हूं यव
हँ
कहाँ से बात कर
बेगुसराय मंझौउ से
आ ऐसही बैठल छी।
हूँ अपने स बात होल रहे ह कल शाम को।
भेल छलै हमरा दोसर फोनसँ भेल छलै ई हमर बहीन वला अथि लॉग इन कर लेलियै ओहिमे ओकरा मतलब टाइम नहि मिलै रहै ने कॉल पूरा करैके अपन पढ़ै छलै ने
हँ
तय चलते कहलियै ला हम कर करके पूरा क दै छलियै
ठीक अच्छा
आओर सब बतैयए की सब समाचार छलै
अपने बतैयौ अपने बारे में काएगो कार्य एप्प से चलबै छियै
हमरा के घरमें तऽ बहुत क ऐप हे लेकिन बहुत आदमी नहि कलखिन हे भैया नहि कल छलखिन भीनी नहि केलखिन हे एगो आरो बहिन नहि कल छलकै हम कली हे आ बस एगो हमर देवरानी हथिन तै केलखिन हे एगो छोट बहिन हे ओकरर आ आब ओ कले रहले ह कुछ टास्क पूरा कले रहले हे कुछ टास्क बच्चले तऽ ओकरा ऑनलाइन क्लास करै छले ने तऽ ओतना मतलब मतलब टाइम नहि मिलै छलै ओकरा हमेशा क्लासे रहै छलै आ जखनी मिलै छै
छै क्लास करै छियैऽ सुबहमे
आ जखन म रह ओ फोने नहि लगे रहे छलेय तऽ ओह चलते बोलले कि तू कर दे हमरा दस गो बारह गोाक टॉक्स -
हँ
ठीक है तऽ कर देब
हुँ
क्या कर रहे है बेटा
अपनाए सँ टास्क पूरा करै छियै गोतनओवला
नहि हुनकर टास्क भए गेल आब केकरो टॉक्स हमर नाम तऽ डली भए छै
आओर बतैइयो
आर बतैेयो बौआ कने छै नहि छले दूध पी छलाह
ओ
अभी भी कतेक अहाँ कें भए गेल हन
हमर तऽ हो गेल है उनतीस गो कार्य पूरा
आ तऽ एकेटा आरो करैके है
नहि तेंतीस ग हमरा आएल रहे
ओ त मने चारगो आरो करके है
हुँ
तऽ फेर इधर से कॉल कर लेब हमरा पास से हम दूगो नम्बर पर उठा सकली हे एगो ई नम्बर अथी पर उठा सकली हे आ एगो आओर नम्बर है दू सए बीस वाला डॉली नाम से नर पर भी उठा सकली है दुोनू पर कर ले
हँ करै अभी नहि होत तऽ शामो कइले होथिन लिखैके ह हमरा असाइनमेंट एगो बात करि लेब तऽ
हँ ठीक छलै जखनी मन जखनी मन त जखनी हमरा फोन सिम्पल कर दू फिर हम अहाँ के अथि पता चल एना है के बाल बच्चा बच्चाके हाथ मे मोबइल रहै छलै न तऽ देखै छलै तऽ नहि पता चलै छै ककर फोन एल मैसेज एना मैसेज मे बात गेल ने कि यहाँ कॉल कर रहल ते जााक उठा ले ले आएल छलय ओ
त खाना आर खा लेलियै अपने
हँ खाना आर भए गेल छै
गर्मीए बहुत है इधर कही जाइयो त मोन नहि करै छै ऐसेमे
घरेमे रहू पढ़ ऑनलान क्लास नहि करै छलियै
हूँ ऑन लाईन करै आर उ टाइपिंग करे छीये ने सब चीज में टाइपिंग में त ओहि दुआरे स्पीड बढ़बै छलीय एक आध दू घण्टा करै छियै शाम के जाइके एना सुबहके जाय रहियै तऽ आबे घड़ी धूप होई जाय रहय
अच्छा कम्प्यूटर बला मे टाइप करै छल
ह कम्प्यूटर तऽ हम बहुत पहिल सँ
ओ आब टाइपो करबै जप
टाइपिंगो सिखल छियै बस स्पीड करै ओते जाइ छियै सब मे सब जैसन बहुत मे होइ छै टाइपिंग के हाइलाइट होइ छै बहुत मे हाइलाइट नहि होइ छै पहिले करय रहियै चालीस हो जाय रहे टाइपिंग लेकिन आब हाइलाइट जे मे नहि होइ छै ओहि मे कहय छियै फेरउ घट जाइ छै ओहिमे पते ने नहि चले छै कोन वर्ड सही होलै कोन गलत कोन वर्ड अपने लिखलियै कोन नहि लिख लिखलियै अगर ओ लिखे लेलियै फेर दोसर लिखबै बस वहाँं से गल ती हो जा जब तक फुल स्टॉक नहि आय तब तक गलती होइत रहत फिर फुल स्टॉक बस सही होत वैसे होइ है तऽ दिक्कत हो जाइ है नमर मिटजाय होइ सी हे
आओर सब बतैयौ कि कोन चीज के तैयारी कर रहल छी अहाँ
अरे कम्पिटिशन करै छौं जे भी फार्म आबै है भरय छौं कम कम्प्यूटर रिलेटेड काम हमरा अच्छा लगै है ओकरे ओएह सब करै छौ आरो पुलिस उलिस बला आर नहि
हँ अच्छे बढ़ियां छै
सोचै छौं हो जाइत बैंकिंग वला करि लेब
बैंक वाला ने
हँ
बढ़िआ छ करलौ
बैंक वाला एग्जाम पास होय गेल रहे एक बार बस ऐज घटि गेल रहे तब ने होल एक बार इन्टरव्यूओमे पास नहि भेलियै इन्टरव्यू मैरिट होयके चाही इन्टरव्यू पास नहि होलौ एग्जाम पास होय गेलौ दू बार सटाय गेलहु
ओ अभी केकास से बात कर रहले छ ने अहाँ
हँ निशा एक लड़की से हम बात कर रहले वर हँ बस सग
हनकास से पूछो ने फोन उठेथिे न बात करथि न हमरास से अभी
हँ काह ने
ओ ह बाजे ल तऽ अहाँकेइ की तऽ अहाँ बात कर लेबै ने हमरासँ तऽ फर हम हुनका कर लेबै हो जेतै
ह अपने क्या बचल है टस
दस गो बच्चे ल बहुत माथा के दर्द लगे छले हम आब ओ कहि देलकै बहिन छोट तऽ हम कर के हटा दे छ कहते ने की अपन कर लेलक आधा टास्क भए गेल रहे हम कहे छी कि हमर तनी हेल्प कर देबे तऽ नहि कर देै छले ओहि चलते कै सेलिये बहुत बात करैमे भ खराब भ जा छै
बहु त होइ हइ दस दस मिनट सब
दस दस एकके बात सब से पूछे ह कथ कदी क दिमार खराब भएत
नहि फ्रेंडली बात करबे तब एके बात की सब चीज के बारे मे बात करीौ एरके बार पइल देखे के बारे मे घूमय के बारे मे कार्य के बारेमे खाना पीनाके बारेमे सभचीज बात करि सकै छियै चौदह रुपआ आय दो दो सए कुछु रुपआ चार फोर डेज फोर्टीन डेज ऐसे करके दा दिखा रहल छै
अभी नहि देल हमरा तऽ दूगो रुपआ आयल छलै चारगो रुपआ हमरो आाल छै छल आ अथ तेरह सए पच्चीस रुपआ देखाबै छलै अथी सात से च तेरह सए पच्चीस रुपैआ पहिले रहै सात सए पच्चीस आज देखली हन बढ़ के तेरह सए पच्चीस के हाल छै
ओ बढ़िआँ है नहि देखियै ने हम अपनेके भोरे कल लगेलहु ने अपने कॉल उठेलहुँ भ नहि आकर इतनी सँ समिट होईया कोहचन भी आएगेल नहि ने ओ रिजेक्ट होइ जाइ हँ कॉल कॉलक मैइन नहि होय
नहि सब आदमी कहै छै रिजेक्ट
हँ वहाँ डाक्स बोर्ड मे देखबे ने चाहि काम
हँ अच्छा अच्छा हम तऽ हम अपन बता रहल छी अहाँके हमे तीस आदमी सँ बतएलिए पाँच पाँच मिनट कर दस दस मिनट कर ऐसे कर हमरा डैशबोर्ड मे ने सब जीरो जीरो रुपआ है तैयो हमरा पेमेंट में त तेरह स पच्चीस रूप उहा देखा रहल छै से
तब केना होइ हइ ककरो कैसिओ होइ हइ ककरो कैसियो होइ हइ समझमे नहि आबै हइ
हमरा डैश बोर्ड चेक कलिे ने अहाँ कल न डैश बोर्ड चेक करे ले ते हम कली त एक जगन चौंसठ रुपआ देले हे एक जगन छियालिस रुपया एक जन बियालिस रुपआ एक जन उनतीस रुपैआ बस इतने रुपआ देले है आ बाद सब मे जीरो जीरो पेमेंट कले जीरो जीरो जीरो आ तैयो ओमे देखियौ तेरह सए पच्चीस रुपआ भए छलै
अच्छा देखबै ओहिमे गिन कऽ की कतेक रुपआ
हँ दू सए अढ़ाइ अढ़ाइसए दु सौ पूुरबे कयल छलै पूरा गिनले छै
ओ हँ तयौ उतना देख आयल
हँ ओतना देखा रहल छै आब आय
हँ हँ आयत सब ह तऽ तेरह सए होल ने पन्द्रह सए आबे के है ने बीशो सा एगो के देखलियै र आयल रहे
कोइ आदमी कोइ आदमी कहै रहै कोइ आदमी कहै पन्द्रह छै
देखियौ कतेक आबै छी
आ बात करै छले तऽ ओकरो पैसा
मोनो अबनेक बाहन है की
नहि हमर बहन नहि छलखिन ओ सोना मोना दुनू बहन छलखिन
हुँ
उ बेचारी बहुत रात तक अनलइन रहै छै
हँ रात सोना या मोना मोना हमरा कॉल करलखिन रऽ हम तखन के पढ़े छ बोललियै र भोरे बात
हमरा साढ़े पाँचे बजे आय कोन क रहलानके
हँ हँ सरे पाँच च बाजे
हँ
ह
हुनकर टास्क पूरा भए गेल छै सबक के ास् पूरा करै छलख
ह अपनेके लास्ट मे दू सए बीस नम्बर है
ह हमर नमर दू सए बीस अहाँ कोन कोन प्रक्रम से बता देब एहि वला प्रकर्रम तऽ इहेमे नहि ने तऽ हम अपन अथिी खोलि लेब
हँ
हमर दू सए बीस छैै लास्टमे एहिमे चौदह हो ई नम्बर मे छियानबे तिरानबे चौहत्तर अड़तालिस चौतर एगो आारो नंबर है बासठ एकसठ बल जीरो बासठ बासठ एकसठ
अच्छा एकेगो फोन मे करै छियै कि अलग अलग फोन मे करै छियै
नहिमे एकेगो फोन मे करै छल एगो देवरानी के है ओ नम्बर तऽ ओ रति मे हुनका रात मे लैके अथिन तऽ रति मे बाततै
हँ
सारे द बजे के बाद ब
फोन मे ने दू तीन गो नहि होइ सक कहै छै क जेना हमरा घर नम्बर है लेकिन सबको फोन भजी ने रहे है हम सोचलहुँ रह एगो दूगो मोबाइल नम्बर हए तऽ उएह नम्बरसँ चलाय लेत
चला सकल रहै तब ने
ठीक हइ दस मिनट होय गेल सबमिट करै छ कर कुदर् ह